हलो।
नमस्कार।
जी नमस्कार और बताउ न अहाँके की हाल छै।
हमर त नीके छै अपने की हाल छै।
जी हमरो हालचाल सब नीक छै अहाँके खाना-पीना भ गेल छै।
हँ हमरा खाना-पीना भ गेल छै अपने खाना-पीना भ गेल छै।
न अभी तऽ। खैले छी अभीये आधा घंटा पहिले तऽ जगले छी।। ओ जाइ छी तनिब तऽ के जाइ छी ब्रस करे।। आ जाइ छी ब्रश करके ओकरा बाद तनि नहा धोआ के। ओकरा बाद जाइ छी परीक्षा देबै।।
ह एग्जाम छै का।।
हँ आजे अन्तिम परीक्षा छै। दूगो भषके छै हँ तीने दिन चलै छै।। ह जैसे आज छै जानै छी हिन्दी।। दि के आश इंग्लिश के छै।। अंग्रेजी के छै य दुनू के छै।।
हिन्दी अंग्रेजी।।
हँ हिन्दी अंग्रेजी के छै।। बोले छै कि।। बारहवींमे भी अ हिन्दीएसँ हो जे व्याकरण सब आबै छै कि।
हँ बहुत होबइ छै।।
ए तऽ एमे देखे छीै तऽ अभी जे एग्जाम परीक्षा दै छी ओहिमे। चालीसेगो क्वेेशचन बनाबेके रहै छै ऑब्जेक्टिवमे ई काहे।
ई होइ छै ई छओ महि परीक्षा भेल छै ने ओहिस होइ छै।
ह आ तऽ जब मतलब। कि असली वला परीक्षा छ महिना न होइ छै। तीन माही होइ छै।
तीन माही भी होइ छै।
हँ मार्च वास परीक्षा अप्रिल वासे। स्टार्ट होइ छै तऽ अप्रल मई जून तीन महीने नहि भेल छै।
हँ त न ई छ ठे महिना जौ रह ह छै।
न तऽ सरस तऽ लिखबाबय छथिन। मई सितम्बर मे ने छओ महीना पड़ैत छै।।
ह हँ ओ खाय छै।
अछऽ एमे एगो बात बताय छै तऽ मतलब क जब। असलिया वाला परीक्षा देवे छै तऽ ओमे मतलब की कइगो। क्वेश्चन पूछै छी यहाँ बता। कैगो बनाबेके होइ छै।
अच्छा आँसू बनाबल छै।
ओ तऽ हम नीक से चालीसगो पूछे बनाबे के कहै छै।
कै गोमे चालीसगो बनाबैके छै।
अस्सी गो रहे छै जाने छी कहलु साइंस के क्वेश्चन देख देखले रहै छै उतनो हार न रहे छै।
तऽ अभी हाट न अवे छै हाट एत अबे छै। छै अभी नहि आबै छै।
हँ ई तऽ बात मे वहाँ नीके कहै छी।
सुर-सुर। एग्जाम छै तऽ हार्ड कैसे भे दै छै।
जे। उतना भी हार्ड ना रहै छै मतलब कि कितना तऽ देखले रहै छै तऽ। दस गो पन्द्रह गो क्वेश्चन मतलब हमरा मतलब की। मतलब जैसे न होकै छै विज्ञान के।
हँ।
उह ए दसवी क्लास से मिलत जुलऽ लागे छै। जैसे कोनोक के। ऐसे मात्र क सब पूछत रहे छै ई सब पढ़ले छियै हम दसवी मे तीन चार क्वेश्चन बनलै छै। हँ तऽ तीन चार गो क्वेशन। तऽ हमरा त तीन चारि गो तऽ क्वेशस््चन बन जाइ छै बिना पढ़ले।
तीस प तीस पची सत्तररि। मैट्रिकए सरमे अबै छै।
हँ तऽ तनि दिन आब। तऽ एकर से मेहनत कर ले छै ने कोनो गाइड दे दै छै। तनी समझा दै छै कि कैसे परीक्षामे आबै छै। तऽ हम ओकरासँ हो जाइ छै।
हँ हो जाइ छै जाइ छै कोचिंग तऽ ओ सब ने बता दै छै।
हँ।
हू।
ओर बताउ ने अहाँके कैसे निक अहाँ तऽ खूब मन लगा के पढ़ले होइ छै ने।
न देखलेना छ किी हम रहुएके साथ घुमै छी। एकग्जामो क टटा मप।
तऽ सहीसँ तनियो सुूकना पड़ले रहै छै।
न पढ़ले छै त क त पढ़ले छै ने।
मैट्रिकोसँ कितना पढ़ले रहै छै अहाँके किछु पता छै।
मेटिकआ के तऽ बहुत कमे पड़ले छै बीस। कतेक परसेन्ट पढ़ि लै छि मैथिल। मैट्रिको बहु जादा न परल छै
मैट्रिका बारह पढ़ले रहै छै की?
हँ बहुत पढ़ि लै छि दिन- राति तऽ पढ़बे करै छि हम।
हम खूब रात भर, लेकिन हम मैट्रिको में जादा नमत। तब कि मुश्किलसँ। तीन से चारे महीना पड़ले रहे छै, बाकी महीना न पड़ले रहै छै। एहि लास्ट के तीन म
ठीक छै।
हँ। एगारहवीं से कोसचन कथि- कथि आबै छै अहाँ बता सकै छी। ए गारवी तऽ हमर ना पड़ले छियै त ए गारवी कथी दिक्कत करे छै बताउ न।
उहे दिक्कत करै छै कि। समय कलम उमा कलम तऽ क दिक्कत करै छै, ने तऽ सभचीज हो जाइ छै।
ओ। हमरा कोनो मतलब विषय पढ़ लेबे छी, नोट्स- उट्स मिल जाय छै नु। तऽ हम मतलब कि जेकरा बारे मे ओकरा बारे मे समझ होइ छै। तऽ उहे पूरा लिख देवे छी, हमरा मतलब जोड़- जाड़ी के लिखे आ जाय छै। हम मैट्रिको मे सबसँ ज्यादा नंबर। सबजेक्टिव से उठले छै, मतलब हमरा न आबे छै। ऑब्जेक्टिव उतना नीक ढंगग से भरे, बार -बार ज्यादा ही गलती हो जाइ छै। तऽ मतलब कैसन नहि होकै छै तऽ ओकरा जोर -जार के लिख दै छियै।
हमर लगनो से होल छै, लगनो से होल छै।
बस लिखे आ जाइ छै समझै छियै हमरा, जहाँ ओ बहुत। बर -बड़ लिख देय छी, हम मतलब की एग्जामो दे ले रहे छी तऽ एक एकोगो लिखल न छोड़ले छि, सब लिख देले छै। ओ ऑब्जेक्टिव मे सब गलती भेल छै। तऽ हमर ब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खाली अगर सही रहतै तऽ आराम से चारि सए तऽ नम्बर आइए जाइ छै, कोनो दिक्कत नहि होइ छै।
हँ, इत होइले छै।
आ देखू ने की होइ छै, हम हमरा तऽ ओतना नहि लागै छै।
हो जाइ छै आराम तक क। नोट्स भेल छै, ले लै छै, हो जाइत छै।
जी! आ किताबो सब। खरीद ले छी, ने तऽ अहाँके कोनो दोस्त इ सब के पास किताब सब न छै कि?
किताब तऽ हेले छै हमरा लग।
तऽ तनी किताबो मंगानो दै छी हमरा। त किताबो पढ़ि लै छै। अऽ पाँच गो किताब चाहे छै, एगो विज्ञान के चाहे छै। विज्ञान पढ़ लै छिये तनी हम अपने से चेप्टर- उपटर पढ़े छियै तऽ तनि
तऽ विज्ञान किताब भेल छै, ले लै छै।
आ ओकर बाद गणित छै तऽ गणित तऽ हम बना लै छी, तऽ गणित के जरुरए छै। आ इंग्लिश के छै, तऽ इंग्लिश के देखैत छी। की होइ छै, इंगलिश के बादो मे मिलै छै तऽ ओकरा पूरा करै छी, एगो हिन्दी। हिन्दी मे तऽ, आ हिन्दी- हिन्दी मे जाने छै जैसे मैट्रिक मे गलती हो गेल छै। मैट्रिक मे की करले छै, हिन्दी मे कविता ई सब न पढ़ल रहै छै। खाली कहानी खाली मू मत नोट्सो ह आ ओ जो किताबो ने भेल छै, ऑब्जेक्टिवा के उहे मतलब कि खाली ओ उए पढ़ के गेल रहे छै, पूराे यादे कर के गेल रहे छै। लेकिन ओकरास से ना मिलल- जुलल ओ दे देेले छै। ओ सब्जेक्टिव तऽ जे याद करले रहे छै, ओ मिल गेल छै, लेकिन बाकी जितना। ऑब्जेक्टिव ओ सब दे दे छै किताबुआ से बीच-बीच मे से। तऽ मुश्किल से बीसेगो सही भेल छै, ऑब्जेक्टिववा सब। इतना हार्ड दे देले रह छै, तऽ ओह सोचै छै एगो कबितो। खाली सारा कित- कित। कबितुआ एक बार मार देय छै, त उतनाबजटिो याद करे छै तऽ तनी मदद कर देय छै। छै, आ बिज्ञानी सबके छै। तऽ विज्ञानो मे हमरा सबसे ज्यदाा दिक्कत होइ छै। बस नूमेरीिकलव बनाबैइम बाकी। कि
न होइ छै नमरिकलमे ना । बनाब के मिल छै मिले छै, तऽ ओ ली कन होइ छै
हँ, तऽ फिजिक्सो खाली यादे नू करे के होइ छै।
हँ यादे करैै ले छै, केमेस्ट्रीयो यादे करै के छै।
तऽ ई बता दू खाली, फिजिक्सो मे कैगो मतलब की पाठ होइ छै?
कायगो।
पाठ जैसे मैट्रिकवा मे छ गो पाट होइ छै। त बारहवी मे के गो पाठ होइ छै फिजिक
फिजिक्सो में दूगो किताब होइ छै, तेरह-तेरहगो चैप्टर होय छै।
छबबीसगो चेप्टर होइछै।
नहि सात आठ गोए ये मे होइ छै। आ सात आठव मे होइ छै, सोलह गो सोलह गो चैप्टर होइ छै।
आ दुनू में से मतलब की आबै छै की क्वेश्चन।
हँ दुनु मे से अबै छै।
कोमेस्ट्रीया आ के।
कमिस्ट्रिओमे दूगो किताब होइ छै। हमने अथि दे दै छै।
खा खाली बारही के कहु। बोलै छी, खाली बारहवींके केमेिस्ट्रीमे दूगो किताब आबैत छै।
हँ, केमिस्ट्री मे दूगो किताब अबै छै बढ़वी के खाली।
ह
हँ ह ह
अच्छा आ मैथवा के त केवो होइ छै यानि मेथवाके मैथो मे तऽ होइ छै कि कोन चैप्टर के सबसे ज्यादा ज सवाल पूछै, छै ई सब पता न चलै छै कि?
पता चलै छै ने, बतेले छै ने।
हँ तऽ उहे सब चैप्टर ल के पढ़ ले छीयै। आ केमेस्ट्री के फिजिक्सो के याद कर ले छी, आ इंग्लिशोमे तऽ हउ पूरा मतलब क बढ़िया से याद कर ले छै, लेखक के जनम- मृत्य। इ सब की होइ छै एकदम नीक ढंग से याद क लै छी।
कहै छै अभी से तीने चारि घण्टा पढ़ै लगैत छै ने त बहुत अच्छा नंबर आयल अछि।
हँ कल आजु से सोचै छी, आजूक परीक्षा खतम हो जाइ छै। त आज त न हो सकै छै काहि आज त रात मे आइ छै काहे कि ओ त दू सीटिंग छै आजु त काल्हि से की होइ छै की काल्हि से सवेरे ही की करे छै कि तीन घंटा पढ़ लेबै छी कि, एगो चैप्टर मैथ के एगो व वन शॉट के एगो वीडियो देख ले छी। अगर समझमे आइ नै आइ लेकिन एगो देख लै छी।
अइसे ना आबै छै अइसे नहि ना करै छै। की करै छै कि एगो हार्ड सब्जेक्ट पकड़ि लै छै आ अथिके कम सब्जेक्ट पकरि लै छियै। दुनू हाथ पकड़ लै छै ने दुनू हाट पकड़ि लेले छै ने हँ पकड़ै छै
हं, त एगो गणित ले लेबे छियै आ एगो हिन्दी ले लेबे छी एक तरफ हि कि पढ़ै छै दूसरा तरफ गणित पढ़ै छै गणितबा त सब सबेरे गणितबा दू घंटा पढ़ लेबे छै आ एक घंटा हिन्दी आ पढ़ लेवे छी
न मैथो एके घण्टामे पढ़े छी जादा न पढ़ै छी
अच्छा ठीक छै आ ओ ओकरे बनाबे के कोशिश करै छी मैथबाके की
हँ ओही के बनाबैके कोशिश करै छियै
ठीक छै त नीक छै त जाइ छियै तनी इसकुलवला तैयारियो एन आइ छी तहाँ